हेलो आवाज जा रहल अछि। हा
आवास आबे रहल या
हँ आबि रहल अछि।
अच्छा हँ बनि गेलै
कि सभ
और कि
परोड़ के भुजिआ
हा रोटी
हा ओ आमो छै। कि
आमो आम तऽ राइते छै। अखन रातिक
दूध
हँ छै। ओहो कनि
आ
आओर सभ कहियौ।
ओर सभ तऽ ठीके छै। अहीं कहियौ
ठीक हा अक्षर धाम देखलियै कि नहि
ह एखन नहि गेलियै ह मोन ठीक नहि छै। दूर सँ तऽ देखने छियै
हँ उएह बटे लऽ जाइ तऽ
ओर हँ कलका जी सेहो देखलियै
अच्छा आओर सब कहियौ
आओर तऽ दिल्ली एबते देरी यहाँ आगे गेल छलौं ओतऽ
त्तऽ
जतय यू पी एस सी पर यू पी एस सी सब के तैयारी करै छै सब यू पी एस सी बी पी एस सी सबके
अच्छा
मुखर्जी नगर भइजी सने
ओं
आओर सब कहियौ तऽ
आओर बढ़ियां अई अहॉं कहियौ
आओर सब तऽ ठीके छै
लाइटे जे कटि गेल रहे
लाइट कटि गेल अछि
अखने कटऽ ले
उं इम्हरो खांसी भऽ गेल अछि
कथी
इम्हरो कनि मनी गरबड़ा गेल छेलै ठीक छै आब
आ लगैया पनि पड़त तै दुआरे लाइट
अऽ गाछ बिरिछ गिरैके डर रहै छै न
हँ अहिनो बिहार छियै बिहार मे एहनो लाइन काटिये दै छै एको बूंद पनि परैछै तो लाइट कटि दै छै
हूं राघव स गप भेल छले
आइ नय भेले काल्हि भेल छलै
उं मोन केहन छनि
ठीक छनि ओ गिर पड़लखिन बात
के के की भऽ गेल छेलनि
वएह बोखार तोखार से चक्कर आबि गेलेनि बाथरूमे मे गिर पड़लखिन
ओ
तहन उठलखिन नय मौसाजी से असगरे पूरा डांट जेना देह भऽ गेलनि
हूं
ओ बड़का मौसाजी आ उत्पल
ओ
दुनू मिल के उठेलखिन तहन उठलखिन
उं
उठते नय छलखिन
उं
ठीके छथिन तहन मोन खराब हेतनि आयल छलखिन डॉक्टर गौरीकान्त
ओ की छलनि बोखारे छलनि कि आओर किछ
बुखारे छैन कतहु निकलनाइ हिमोग्लोबिन कम छैन
बुच्ची
बुच्ची ठीक छथिन पहिलेसँ
ओ
राघबे के सबसे जा्यदा छैन
हूँ मौसी
ओहो ठीक छथिन
तहन ओर सब कहिऔ तऽ
बढ़िया आर सब ओर कहियौ अहाँ
एखन त नइ किछ
की नय ओतुका साईबाके मन्दिर गेलो की नय
हेलो
की ह ह ह गेल छलियै
अच्छा
बाहरेसँ मगर देखकऽ आइब गेलियै
अच्छा ओतऽका अथी गेल छलौ नीचा मे जे बाजार लगे छैय
हाँ सोम बजार
हुं केहन लागल
बढ़िआ‌ बहुत बड़का लगैय छैय
बहुत बड़का लगेय छैय ओ सभ तरहक समान ओइहमे भेटैत छैय
खाय पिय स ल क कपड़ा लत्ता तक
ह आ
हुँ
बड नीक नीक आम रहे छैय लताम रहे छैय देखनगर एते त टा लताम हमरा सब स नीक ओतका ल ह ओतका लताम हमरा सब स नीक लगैया
अ कपरो भेटैय छैय सस्ता सुबिस्ता
ह कपड़ा सब त बीस रूपैय तीस रुपयै छाँटल कपड़ा सब
उ हू
और बांकी सौ रुपैय डेढ़ सौ रुपैय ऐना क‌अ क
मेघ खूब चनैक रहलैह ऐय
ह इम्हरो छैय पाइन परैत बहुत तेज और सब
ह उम्हर इम्हर पायन त नय पैयर रहल एय आब पड़त मेघ चमक रहल
न‌इ इम्हर पैयर रहल छलै और की कहब मैच दस बजे स्टार्ट हेतै कनी काल देखब
अच्छा से किएक एते लेट
मैच लेटेस स्टार्ट हेतै ने दोसर जगह छैय मतलब देश सँ बाहर छैय अप्पन
ओ
कत‌अ छैय पूरा हमरा नहि बुझल ऐय मगर देश स बाहर छैय
अच्छा लाइट आयब गेल
चलू तहन तऽ नीक गप
मेघ सेहो गरजनाई स्टार्ट भ गेल
आ पप्पा आइला
ह ऐला ओ
की करैय छथिन।
परल छथिन।
ओ कहबै ने रवि दिन फोन करता
हा कहूँ न
हू
आओर सभी सुनाउ
आओर सभ तऽ एखन ठीके छै। कनि मनि पढ़ै छलहुँ
अच्छा
हूँ
ट्रेनिंगे वला में सऽ या आओर कतहु से हटिक
ट्रेनिंगे वला में सऽ
अच्छा
हूँ
आओर कतहु भोला भगवान केँ मंदिर गेल छललियै ओतय जे एगो छै। भोला भगवान के मंदिर
नहि हम बाहरे बाहरे सँ घूम के आयल छी अन्दर नहि गेलियै एखन तक
उ पीछे सात छै। सेक्टर दू की तीन में
ओ
पार्क के भोला बाबा के मंत्र
नहि नहि गेलियै
बड्ड नीक मंदिर ओहि में राधा कृष्ण सभ सभ भगवान छथिन। बिराज
हूँ
ओर
ओर की कहू चाय चिकन में चाय बनयब और पियब
अखन लोक चाय पीतै राति भऽ गेलै आब बहुत लेट
हमरा सभ के एखन छ बजे अयबे करै छियै घूमि फिर कऽ तकर बाद आब ह नहि लेट बनै छै।
हूँ
ताई
आब तऽ सुतब सवेर उठौ
लिहान तैयो बारह एक बजे तऽ सुतबै न
हँ से तऽ
एक बजे तक सुतबै तैयो उइठ जेबै आठ नओ बजे तक
नींद जतै पुरा हुए
हु छओ घंटा सुतबै तैयो ठीके छै
लाइट फेरो चैल गेल
यौ एखन लाइट ओहना जैत ऐत और सब कहियो तऽ
और बढ़िया
हु कि देखै छी
नै कहाँ
माँ क तऽ छौ
उऽतऽ एते छैथ हेलो हेलो हेलो अवाज नै आबैय यौ हेलो